अ कहियौ आओर की हाल समाचार अहाँ कतय रहै छियै
एखन हम छीयै गाँवमे चलि आयल ओना हम दिल्ली रहै छी हँ दिल्ली रहै छी लेकिन हम एखन गाँवमें छी चलि आयल
हँ एको बुझा दिल्लीमे मीटिंगगमे भेटोघाँट भेल रहै अपना सबके कोनो सेमिनार भेलै अथी भेलै ओहिके अभियाने के
हँ हँ समान समारोह
हू ह
हँ तऽ दिल्ली में जहन भेल हेते। तऽ ओहिठाम ओ कथि कहै छै। ओकरा अटल। अटल जी के जे अथी रहै। बिहान भेने अथी कथि कहै छै। किछु दिनक के बाद जेबै हँ -हँ- हँ- हँ
हँ ओहिम र ही। तसैह छै। हूँ। सएह छै तऽ। हम तखन छी फरीदाबादमे।
अच्छा फरीदाबादमे छै।
हँ पहिल पहिले। हम ठेकरा रहिये पंन्द्रह साल ओतऽ रहलिये। फेरो हम फरीदाबादमे अपन घर दुआरि बना लेलहुँ। आब ओते शिफ्ट भऽ गेलै। तते जॉब चलै छै। जॉब छै और अपन छै। पार्ट टाइम मे बिजनेस छै। ऑनलाइन वाला।
अच्छा ‌ऑनलाइन सइबर कैफे की।
नय नय हमर छै अथीके कपड़ासबके छै। फदा हँ फायदा उ ओकर पेज छै। इंस्टाग्राम फेसबुक पर
अच्छा।
ह हू।
ओ आ जब कोन करै छियै अपने।
हम एकाउंटेंट के काज छै। य टेक्सटाइल कम्पनी में।
अच्छा अच्छा ओमरे फरीदेबाद मे
हँ छै फरीदाबाद से कनी दूर छियै हम छियै कोशी मे छियै होटल कोशी छै मथुरा रस्तामे हुॅं त छै पचास किलोमीटर छै
अच्छा तऽ डेली अप डाउन करै छियै ओ तऽ मोटा मोटी हमराज बझायै दू अढ़ाइ तीन घंटा तऽ लाइग जाइत हेतै जायबे आबेमे
हँ जाओ अबै मे तीन चैर तीन घण्टा लगै छै
आ
लेकिन छै कि अपन आब ओतऽ किराया लऽ के रहू अथी करु सबकुछ के व्यवस्था खाना पीना त तऽ अपन घर छै बतास छै त‌अपन आबि जाइ छीयै आ चलि गेलहु अपना लेट सेट चलौ भोरमे दसो बजे पहुँचलहुँ दस बजे आ राइत मे तऽ अपन अपना हाथ के बात छै जखन गाड़ी सब पूरा निकैल गेलै डिस्पैच भ गेलै तखन निकललौ
अच्छा अच्छा अच्छा
हुॅं
तहन फेर पार्ट टाइम जॉब अथी केना कऽ लै छियै यौ एमहरो कलै छियै ओम्हरो कलै छियै केना
मोबाइलसँ‌ हुॅं मोबाइलेपर छै सभटा अथी
अच्छा अच्छा अच्छा ओ
तऽ हमरो एहिके बारेमे एकटा ब मैथिले ‌‌- मैथिल बलराम मैथिल छैथ
अच्छा
हँ तऽ उएह बतेलैथ तैके बाद फेरो ईऽ पांडे जी सर हिनका सबसँ अथी करैत आइ एल टास्क केएल तऽ हम कहलिय चलू देख देखै छियै तऽ पहिले दू तीन टा कॉल तऽ ओनाहियए अथी भऽ गेल हमर पाँच टा के आदमी के छले तीन- तीनटा तऽ ओनाहिए रिंग कऽ देलियै हम आ ओ ह ओ तऽ बेकार भऽ गेलै चारिम अहाँके छै तैके बाद पता चलल कि से पहिले बातचीत कऽ कऽ तैके बाद कॉल करू तख- -न अहाँके आदमी किनको कते आदमी के पास अथियो नै होइ छै
केते आदमी टाइमो नै रहे छै कते आदमी नेटो ओन नै क के नै रखे छै से तऽ ओ फने नै लागत अहाँके तऽ हुनका एक बेेर मैसेज कऽ देनाइ जरूरी रहै छै
हुॅं तऽ अहाँ घर पर कोनो काज है
काज करै छै एहिठाम छिए वसुधा केन्द्र खोलने कॉमन सर्विस सेंटर
अच्छा घरे पर सिफ्ट भऽ गेनौ
हँ हँ हालाँकि एखन तऽ जे छै से टेंपरेरीए छै
कतऽ अ अहाँके घर कतऽ अछि
एम्हर छै बेनी पट्टी दिश छै घर
तऽ हमहूँ तऽ बेनियए पट्टी गे छियै
बेनीपट्टीमे कतऽ
हमर अरेरसँ पाँच किलोमीटर उत्तर परजुआइर घर अछि
अच्छा परजुआइर घर भेल अछि ओ तहन तऽ ठीके नगवास नवटोली परजुआइर ई सब
हँ राघव गुरुजी छथि ने ओ हमरे गौंआ छै हमरे चच्चा लगता
अच्छा राघव जी आ ओ ब्रह्मानन्द जी छथि
हँ ब्रह्मानन्दजी तऽ रामनगर हमरे पंचायत के छथि राघव गुरुजी हमर दियादे छथि
अच्छा अच्छा अच्छा ओ तहन तऽ हम खिरहर हमर घर भेल
अच्छा खिनहैर हूंम्म ठीके अय हूंम्म हूंम्म जनै छियै हम खिरहैर अथी वला मे बासोपट्टी रास्ता मे छै
हँ हँ हँ हँ हँ
मंगरपट्टी कथी कहै छियै और सब छै कोन कोन गाँव सब छै ओहि बाटे खिरहैरे बाटे तऽ मंन्दिर पर जाइ छी छै कोन मंन्दिर छै आगाँ कलना
कलना मन्दिर हँ हँ हँ हँ
के बाद नेपाल जनकपुर ओहे बाटे तऽ जाइ छियै हूंम्म हूंम्म हूंम्म हूंम्म ठीके अय तऽ अहाँ अथी खोलने छी आ हमरो हँ बतायब कोनो काज हैत तहन कहब हम हमरा तऽ एकटा एब अथी करऽ के यै बच्चा सबके आधार कार्ड तऽ बनि गेल आब राशन कार्डमे नाम जोड़ाबऽ के छै
अच्छा
हूंम्म हूंम्म राशन कार्ड मे आब ओतऽ नाम जोड़ाउ ओत तऽ फैमिली आई डी बनै छै फरीदाबाद मे
हँ हँ
आब पहिले सोचै छी फैमिली आई डी बनाबऽ के आ नहि तऽ घर हूंम्म
बनबै छियै फैमिली आइडी
अच्छा गाँवो पर बनै छै
हँ कोनो दोसर दोसर मतलब फैमिली आडी जे छै से जेना फरीदाबाद मतलब मतलब मे हरियाणा भऽ गेल फेर किछु आदमी जे छै से उम्हरो पंजाबो हिमाचलो सब मे ई सब बनै छै। चंडीओगढ़ मे इई सब बनै छै फैमिली आई डी हँ अप्लाई होइ छै ओकर अथीेये सँ आ फेर अप्रूव होइ छै कोर्ट से।
अच्छा तब तहन तऽ ठीके छै ताहन हमरा। हम बड़की बच्चा के आधार कार्ड सब परेशान छै आधार कार्ड ओकरा बनिये नै रहल छै एक बेर रिजेक्ट भऽ गेलै। फेरो एक बेर हूंम्म एकबेर आब फेरो हम कऽ रहल छी ओकर आधार कार्ड आबि जाय तैके बाद हम।
किये ओकर रिजेक्ट किये भेलै मतलब रीजन की छै एहि के पीछे।
रिजन गाम पर जे केन्द्र सब खुजल छै ने सब इम्हरके लोकल रहैये। की सब रहै तऽ ओतऽ हम बनेलियै आवासीय प्रमाणपत्र बनेलियै।
अच्छा
तऽ अवासीय प्रमाण पत्र मे कुमारी भी छै मिश्रा कऽ देलकै। आर ओइमे डेट ऑफ बर्थ सर्टिपिकट मे कुमारी छलैय ताइके बाद ताहि दुआरे ओहिमे रिजेक्ट भऽ गेलै।
तऽ जाति अथी जन्म प्रमाण पत्र अछि ने बौआके।
हँ जन प्रमाम पत्र छैय।
तऽ जन्म प्रमाण पत्र लऽ कऽ माता या पितामे सँ किनको एकटा अभिभावक जे छैय से जेबै अथी डोलमेंट सेन्टर पर तहन तऽ भइए जाइ छैय।
हँ तऽ जने प्रमाणपत्र स अगे अगे से केलिए पता नै रिजेक्ट भ गेलै आबो।
दोसर कोनो प्रूफ नै अभी कतेक एज
तेरह साल के छैय।
हँ तऽ हँ तऽ अठारह सालसँ अन्दरमे रहतै त अहाँ जे छैय से जन्म प्रमाण पत्र लऽ क आ माता पिता मे स किनको एक टाम मतलब जेबै कि ने तऽ ओ भऽ जाइ छैय।
हँ तऽ सएह हम करबे ने जे रिजेक्ट हो गेलै फेरो हम फ़रिदाबादमे पता केलियै तऽ ओहो कहलकै इह बात त ओकरा आब हम करेबै आब। घर पर स मंगवा रहल छीयै ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिपिकट घरे पर रहि गेल छलैया तऽ हू। तऽ मंगेबै करबै ओकरा हम आब। अपलाइ बुझलियै।
तऽ अहाँसभ कोनो कम्पनी मे काज करै छियै कि अपन कोनो खोलने छियै सेन्टर अकाउंट।
मत प्राइवेट कम्पनी छैय कपड़ा के।
अच्छा अच्छा
ह ह ह बुझलहि। त अहां के भगेलै गांव मे त राति भऽ गेल हेतै यौ।
हँ गाँवमे तऽ राइतो भऽ गेल छैय आ बारिश जे भऽ रहल छैय ने तऽ आओर जे छैय से जल्दिए सभगोटे जे छैय से बन्द उन्द कऽ केऽ सभ चलि एयलै घरे।
हँ ओतऽ त बारिशो एखन भऽ रहल छैय नाय।
हँ एखन बारिश भऽ रहल छैय एम्हर।
हू- हू- हँ- हँ- हँ
से बात छैय।
हँहँ
तब कहियो एम्हर सब तैर अबै छियै कि नै।
हँ गाँम हेतै तऽ गाँम हेतै तऽ अगिला महीना मे एबै।
अच्छा एबै।
हु- हु - हु
अच्छा हुनका सबसँ जे छैय। से अच्छा ओ सब अखन के ओतै छथिन ने यौ राघव गुरुजी सब जे छलखिन सब
हँ हँ ओहिठम छथि त आहाँ ग्रुप मे छियै कि नै अभियान के ग्रुप मे
हँ हँ ओहि त संरक्षक वाल ग्रुप मे छीय एगो मार्गदर्शक वाला ग्रुप छै
हमहु सब इमहर गुरुजी के साथे ओ मैथिली प्रकाश के पेपर वाला अथी के लिए
हु आब अहि के चैल रहल छै अथी सब सबक के सहयोग से चलि रहल छै लेकिन एखन हू त अपन ठीके छै अपन जे जना छय से
आ ओ कथी करै छथिन यौ एखन राघव गुरुजी
ओ अथी मे छथिन ने कम्पनिए मे छथिन स्टोर तेस्टोर मे कतो छथिन कंपनी मे उ हू हू हाँ ओ हरियाणे मे जाय छैथ हू पानिपथ के तरफ
अच्छा अच्छा अच्छा
शंभूनाथ गुरु जी रहै छथिन उमहरे बदरपुर मे ओ हमरे नजदीके मे और एकटा ओ
सेहो करबै छथिन बुझा
हू योगा के सेहो एथी छैथ
हूँ हूँ
आर ओ जे छथि देव देवानन्द कथी नाम छैन जे चशमा लगा क छैथ ओहो कथित कहै छैथ ओहिमे अब छैथ अथी ओहो हुनका मैथिली प्रोग्राम प्रकाश मे ओ जे लिख के दैय छै ने ओ हुनके भेजके रहै छै ओहो रहै छथि हमरा नजदीके मे
अच्छा ओ तहन तऽ भेँट घाँट होइत हेत डेली
उं
तहन मने नियमित रूपसँ भेँट घाँट होइते हेत से कहि रहल छी
हँ भेट घाँट कहियौ संडे क भेट गेलऊ त
ओ अच्छा ई जे कॉल छै ने ई कॉल जे छै से मोटा मोटी बारह मिनट पाँच सेकेण्ड दस सेकेण्ड तक जे छै से ई कॉल चलै छै ओय के बाद ओय के बाद जे छै से ई ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भऽ जायत
अच्छा अच्छा
ह तहन ऑटोमैटिक डीस कनेक्ट भऽ जेतै तऽ अहाँ सबमिट करबै ऊपर मे एगो सबमिट करऽवला ऑप्शन आयत
अच्छा अच्छा
आ सबमिट भऽ जेतै तहन जे छै से मेन्यू प क्लिक कऽ कऽ एगो देखबै कॉन्फ्रेन्सर डैशबोर्ड छै
हू हू
ओहिमे क्लिक कऽ क देखबै जे बारह मिनट बारह मिनट दस सेकेंड जहन बात केलियै तऽ इफेक एक्टिभ स्पीच मे केते टाइम ओहिमे देखबै छै ड्यूरेशन
अच्छा अच्छा
तऽ जे ड्यूरेशन अहाँके प्रॉपर दिखेत इफेक्टिव स्पीचमे ओतबेके
अच्छा अच्छा
बुझलियै जेना गप तऽ करबै बारह मिनट लेकिन उ पैसा जे छै से बारह मिनटके नै बनत
अच्छा
पैसा उ इफेक्टिव स्पीचमे जेते ड्यूरेशन देखेत ओतबे देरके बनत
हूंम्म हूंम्म हूंम्म हूंम्म ठीके छै जे मेन मेन बात केहेन रहतै सैह छै
हँ हँ मेन मेन आ मतलब बुझियौ न